ऐं हां की हाल-चाल ऐछ?
ठीक छै, गोर लागै छी।
खूब खुश रहू, ठीक छी?
हां ठीक छी, अहाँ
हां हम्हुँ ठीक छी, बौआ ठीक ऐ?
हँ, बौआ ठीक ऐ की सब होइ छलै।
खाना बनबै छलहुँ रोटी बनि गेल सब्जी बनबै छलहुँ है।
ह आइ तऽ ब्रत हेत।
न ई बनले एहेन किछ व्रत छलए तऽ आब खायब हम।
अच्छा खेलो हे नय एखन तक।
नेई -नेई नहि खेलहुँ है।
त ओ- -
हम खा लैई छी ने ताहिके बाद खा लै छी ने- - ताहिके बाद फेर हमरा नहि होइत रहयै हुनका सब लए बनायल बुझलियै की- -
अच्छा हॅं ओ भऽ जाइ छै कते आदमी के मतलब खाउ आ कनि- - त ठाढ़े रहल नहि न होइ छैई, आ ब्रत दिन के तऽ और नहि होइ छैई। होइ छै जे खाइ कनी देर परी।
ताहि दुआरे हम पहिले सभ ल बना कऽ राखि देलियै ने तेक- - तकर बादे कहलियै हम खायब चेन्नसँ तब पाँच मिनट पड़बो करब हमरा बनााकऽ नहि होइए खैल।
ओ हँ तऽ होयते छै ब्रत दिनका हमरो सबके ओ आइ तऽ हुनका सबके नोत- - तैन तै दुआरे- -
आदित गिलहे - - आदित्यटा गेलै ओर नय कीओ गेलै अछ हँ बाबा- -
पुछलिएया।
आ हमरा अँगनामे नहि देने छलखिन हेँ पान पता नहि सौरभजी लऽ गेलखिन हे त गे गेले थै।
ओ हुआ सब - - फेर हुनका एगो भाई मतलब भाईजी के टेंटे छलनि ने आ हुनका बाड़ीक - - के वला छः लेने पेइन।
हँ हँ लेकिन सवेरे भऽ गेलेय निचा में छलैया।
अच्छा मीट चावल छलैया खनी- - किभेलै सबेरे भऽ गेलै सब दिन कतेक लेट भऽ जाइत छलैया आब- - बारह बारह बजे राति एक एक बजे राति भए जाइ छलै, हुनका सब के घर अबै मे- -
हँ पेइनके सीजन छलै भोग तब सोरबजी - - सौरभ जी लऽ गेलखिन आदित्य के तऽ ओ गेलेह ईम्हर आठी आलु- - सब्जी की बनल है रोटी बनल है।
अच्छा अपना ले भात हैबे करत।
भात छलैहे भात बनैतियै कहलखिन हें माँ बना लियै टटका- - हम कहलियै रह देथुन ओ फेकबै आ ओ फेर बना लेब।
नेई किन कऽ न होइ छै न सब किछ तऽ आब लोक किने के खाइ छैई।
ताहि दुआरे कहलनि नहि ईम्हर माँ रह देथुन दीनेमे खेरही के दालि बनेने छलहुँ। पापड़ छैन लेने रहिया - -
हँ- -
चिबी हें सब्ज़ी -तब्जी सब खा लेब।
हँ की कर। हम बनेने छलौं हें कटहर के तरकारी आ भात खूब कोरू क के तरकारी बनेलियै सब- - खेलखिन हें तऽ सबके बड्ड करू लगले ने तरकारी- - आइ हुनका नहि खाएके- - हमरा बड नीक लागेया हुनका आइ नोत रहे न। तऽ ओना ओ कटहर के- - तरकारी बनायब ने तऽ हुनका आठियो बीछ कऽ देबै तऽ एकटा से दूटा खेइतेथ। नोय नहि हे के बराबर जहिना आगा मे देबै ने तहिना रखले रहि जाइ छै। एकटा से दूटा खेतै तऽ आठी बस भऽ गेलै। से अहाँ मीट सन के बनाके देबै तैयो नहि ओ खेताइथ
हुनका माछ मिटे टा रुइच लगे छैन।
माछ मिट आ कनि मनी छोला तोला रहल ओहोमे अथि ने बेसी रस वाला नहि एकदम कटली वला हल्का करू तऽ सेक खेतैथ। आओर नय तऽ आलू के भुजीया आ दिन मे तऽ प्याज वाला परोठा बना देेल रहहियै आलू के भुजिया! से अन्नुभुजिया मे भीड़ भो तक नहि केलखिन,
हू।
आब एतेक हमरा मोन खोजायल मतलब अहाँके छूच्छे परोठा दूध अचार दऽ दैतहु आहा तैला बिगड़तीये। आर अहाँके भुजिया बना देलहुँ तऽ भिड़बो तक नहि केलखिन! देखिओ खेनाइ बैन जा छैय तहन किओ खा लै छै ने तऽ फेर ई होइ छै जे हँ खेलक! आ खाए नय छै तऽ मून खौजा लागत।
फेेकैत छै तऽ मन अब कोनो चीज देबै आउ ओकर खेता एता ने मोन मान तऽ छियैत निकलि देत?
नहि इहोसभ उएह करैत छथिन।
ऐंठ ऐठे मे छोड़ देथि चुनमु दाइ कऽबे खा लिय चुनमु दाई अपन लेेत आ अपन लेतैथ फेक देते नहि खेतैथ।
ओ
दैय के सेहा आदत छैन।
तै ने अबै सब किछ। ऐख लगे छै ने आ लोक के भातो रोटी, फेंकए लगै छै गृहस्थे आश्रम छै तैस की कियाकि किछु होइ छै ने।
किछु नहि होइ छै ये काजन आ हमरा की जी हमरा तेहन जी बैसि गेल हे ओ अरवा वला भात! नीक नहि लागत उसना जे सएह टा नीक लागत!
ओ हमर देखियौ ने आइ तऽ हमर भीड़ हमरा तऽ सब बात हमरा तऽ भात हेबाक चाही सभ भात नीक लागे या मोटका वाला खाली टा नहि घोटाइत रहे या हमर बेटी के आई मतलब भात बचत ने त भा ओकरा ने कतौ से नोत खा के आइब बुझलियै तऽ नोत में खीर देलै के खीर एकरा मतलब ओहि टाइममे ने एलर्जी भऽ गेल रहै! तऽ एकरा डॉक्टर दबाइ देने रहै तऽ खीर एकरा बड़ नीक लगलै! अभी खीरे पर जोर देने छै तऽ सब दिन तऽ खीर बनायल ने हेते दूध आ भात के एकमे दऽ छिया गैस पर खूब के खौला दै छियै जहन मिल जाय छै खूब सुन्दर से चीनी दके उतैर दय छिय ओ फ्रिज मे दे आ कनि कनि कलक बुझियौ ने हमर बेटी भरि दिन वएह खाइ छै!
हँ एत एकटा माछ छलैए पोठी के ओ नेपालै ल आवि से अहाँके बेटी कहै छलेथ कि हम लऽ जायब कहलीय मम्मी मारबे करत
हँ एक उग्री के
हँ हँ,।
हँ हमरा अगना ऐल रहय ओ माछ हमर बेटी हमरा की कहै छलै, चाची-चाची ई काट हम खैब ई काट हम खैब। हम तऽ हमरा तते आश्चज लागै छलै हम कहलिये ह हइये काटे छियो माछ के
हँ जेना केहन खेनहार
हँ कहय छलै काट हम खैब अखन भात बनने रहिये तरकाड़ी बनने रहिये कटहर के तऽ भात कनि बचि गेलै ओहे भात आ कनि दूध के खउला रहल छियै। आब खौल गेलै आब एकरा बंद कऽ दै छियै एकरा अजबारि देबै आ एकरा आरवी के भोर मे भो मतलब काल्हि भरि दिन चलते ओते बनि गेल छै एगफ्रिज में ह। ह ह फ्रिज दऽ दै छियै कनि-कनि कऽ गरमा गरमाक खुआ दै छियै ओना नै खैत अ पता अए मोबाइलके एकरो आदत लागि गेलै हम जे गाम गेलियै अइबेर हमर माँ फोनके आदत लगा देलकै हमरा एतेक तामस उठैया अपन माँ पर
हं हं हं
हम फोन दै नै छलिये यै। आ हमर माँ गो देखियौ हमर माँ लग ई जाइ नै छलैया ठीक छै तऽ किछो करतै ने जे ई बच्चा जाइ ओकरा लग तऽ फोने देखाबै छलै फोने त ई जा चलि-चलि जाइ छलैया
हँ प्राण बड़ लागल रहै छै ने ककरो पोता-पोती ले
हँ अं हं
माँ के तऽ सुन भऽ गेल हेत
हँ अइबेेर बड्ड अखड़लैए कहलकै अइ बेर बौआ बजऽ लगल रहै नऽ तऽ बड्ड अखरलै। तहन हमर भाईजी जे अबितै साँझके मतलब लाइब्रेडी जाए छलै पढ़ै ले कोट कोटो ज्वइन केलकैया मतलब बनि गेलै ने वकील
ह ह ओकिल बनि गेलै
हँ बनि गेलै भऽ गेलै पूरा फाइनल त कोटो जाए छै
हँ
आ इम्हर फॉर्म भरने रहै बैंक के सी ओ के तऽ बैंक के सी ओ के फार्म भरने रहै त ओ लाइबरैडी जाए छैला भोरे जैते सात बजे त राति मे अबिते साढ़े नौ बजे साढ़े नौ बजे अबिते तैयो एकरा ले किछ ने किछ समोसा लि ट्टी मोमोज जे होए छै अपन अनतै
हँ
गाड़ी के सीटी बजै छलै कि हमर बेटी भागल जाए छलै ममा एलै ममा एलै आ दौउड़ क जइतै आ तहन ऐ तै तऽ आब भाईजी अबै छै तऽ की कहै छी आब बड्ड सून लागैया हमरा ओकरा बिना माँ कहलकै रइब दिन भेट कऽ अबही
हऽ
छोट बच्चा लऽ कऽ भए जाइ छै।
छोट बच्चा कऽ माँओ के किओ घरमे अइछ ने तऽ माँओ के नीक लागैत हेतनि
हँ माँ कहलकै आन कालमे तऽ नै अखरैयै लेकिन दुपहरिया कऽ बड़ अखरैया दुपहरियाक दुनू मैऽ बेटी परल रहै छलै घरमे आ हम देख देखेत रहै छलिये
पप्पो पप्पा लै छलै।
हमर पप्पा के बड्ड- बड्ड शौख बच्चाके बहुत ओ बड्ड लै छलखिन हेँ, दिन में मतलब सुतिके उठि ते कोरा में लऽ कऽ महादेव स्थान घुमा आबै छलखिन हें। महादेव स्थान में घुमा आबै छलखिन हें, आ घुमैला बाध उम्हरे से दू कानसँ किछ किना कऽ आनि दै छलखिन हें, फेर होइते दस एइगारह बैजतै फेर कहितौथिन बौआ जाएब नै त हमर बेटीके बड़ मोन लगै छै। फेर जैता फेर हँ फेर स भोर तऽ एक बेर अपन बाड़ी देखा आबै छलखिने, कनी दूर मे छै तहन फेर साँझ क देखा- घुमा आबै छलखिन हें बाड़ी, फेर दू बेर के तीन बेर के दू कान लऽ जाइ छलखिने दू बेर के तीन बेर के टहलबै ले, हमरा लग कखनो नै रहै छलै दुपहरिया के खाली सुतै छलैए बस, आ मामा के स्क कूटी पर चारि बेरक घुमै छलैया, ओ जे लाइब्रेरी जैतेथ, तहनो घुमा दैते। अबितै तहनो, कतबो लेट रातिक अबै छलैया तैयो घुमा दै छलैये।
माँ घर बनेलथि की नै?
नै आब- आब चालू हेतै।
आब चालू कर तैत।
कियाकि भाय देखियौ हमर बियाहसँ बेसी खर्च भऽ गेलै भाइजीके पढ़ाई में।
तऽ बैन गेलखिन ने तऽ भने पैड़ लेलैत तऽ भने ने किछु बैन गेलैथ।
हाँ आब तऽ ओकर पड़हाइ में तऽ बहुत खर्च भऽ गेलै ने तऽ आब इ सब इमहर त भऽ गेल छैन, तऽ आब अगला साल स्टार्ट करथिन मतलब एहि नवम्बर दिसम- दिसम्बर सऽ नै तऽ आब तऽ दिन तकाए सब किछ होइ छै ने।
हाँ घर बना लेतैथ तहन शादी करी हैथ।
हँ तहन एखन नै, एखन ओकर बियाह पाँच साल नै करतै ओ ओकर एजो इ छोटी से छोट छै, हमर भाईजी एज मे।
हूँ- हूँ घरो तोरो ता बना लेतैत कनी मजगुतो भऽ जेतै माँ
हाँ तऽ ओहि दुआरे। घरो बैन जेतै, आ फेर मतलब देखियौ, बड़ बहुत रंग के अथी होइ छै ने। किछ- किछ हमहूँ कहलियै किछ किछ लऽ लऽ कऽ रखिहे, कनी -कनी कऽ मतलब पाइ भेल जेतौ, आब एके बेेर तऽ एते चीज में नै लोग अथी करे छै, कियाकि सब चाँदी के महंगाई आकाश छू गेले हे।
भऽ गेल छै ने पाइयो नै ने बेटी बला देबअ चाहै छै।
नै सेहो मे हाँ मेन बात इएह छै, आर ऊपरसँ कियाकि आब बेटी भऽ गेलै महग, बेटी तऽ डिबिया लऽ कऽ तकला पर नैह भेटे छै।
सैह तऽ कहलियै पहिले लड़का के घटक अबै छलै से, आब लड़की के घटक अबैछै। आब लड़ उलटि एलैया बहिन आब लड़कीये के घटक अबै येए।
हाँ एके बेर अगर अहाँ चाहबै चाइर भैर सोन हम किन ली, तऽ ओते अहाँके ओकाइद अह मतलब हेबे नै करतै, पाय- पाय बला सबके बैंह ढिला भजेतै।
बड मंहगा भ गेलै ह ने।
तैं ने पाइ बला सबके बाइह ढील भऽ जेतै, तऽ नॉर्मल आदमी के तऽ हेबे करतै बुझले बात।
हाँ।
तऽ ओहि द्वारे कहलियै कनी- कनी किछ- किछ लऽ के राख, तऽ फेर तहन फेर पन तब एके बेर में नै नै बजरतै तहन धीरे-धीरे अपन लैत रहिए, करैत रहिए। तऽ कहलकै हाँ-हाँ। किछ-किछ कहलकै पहिले सबसे पहिले घर अथी भाइजी के नौकरी भ जेतै नै तऽ सबसे पहिले लोन के अप्लाई कऽ क सबसे पहिले घर बना लैते ओकर आधा तन आधा तनखा कैटतै और आधा अथी में आधा अपन दैतै हाँ घर तै हमर पप्पो
बढ़िया।
हाँ बीच में छोड़ देने रहथिन आ फेर हम ऐ बेर जे गेल लिए तऽ देखलियैन जाएत जाय छलखिन्ह हें टाइम पर। पप्पाके परमानेन्ट बला काज नै छै, एकटा पी एल वी बला होय छै से बला काज छै मतलब कोटे मे दै छै ओ नौकरी लिखा-पढ़ी बला, सप्ताह मे मतलब महिना मे अहां के दस टा उम्म दसटा बाराटा नौकरी देतऽ दस बारह हजार रुपैया देत।
फेन घरे चलू एहि से जैहय-सैहय
हाँ ताइ नै एते एखन तक भेलय यै मतलब एतेक ए हय एते काज केलखिन्ह ऐ ओय पर से कर्जा नै भेलैन ऐ एखन तक एकोटा तै नै जे ओतै पाइ भाइजी मे लगले ओतै पाइ बहुत लगले बुझियौ नै एकटा कन्यादान के पाइ लाएग गेलै ओकरा मे। कहै छलखिन्ह यै नै हमर पप्पा भाइजी के जे तूहू बेटीए रैह तै त निक रहतै, बियाह दान करा क हटैथीयौ तब भाइजी कहलकै हम अहाँके कि केलौ यै जे अहां हमरा ऐहेन बात कहै छी? एकटा चीज छै हम्मर सबके पप्पा भाईजी कि अखनो हमर भाईजी बहुत पैग भेलै उम्म मतलब छब्बीस साल के भऽ गेलै अगर हमर भाईजी के दस चप्पल मारथिन तै हमर भाय जी एको बेर ई नै कहतय हमरा अहॉं किया मारलौ?
असथीर छथिन, देखने छियैन शिवम के असथीर छथिन।
हां मुँह उठाकऽ नै बाजत मतलब बहुत पप्पा से बहुत धाक ओकरा होय छै। बहुत आ माँओ के ई नै छै जे मुँह लागल ककरो बाजब हमर माँ के एकटा